अए
से अपन कहियौ
हमहूँ ठीक छी की सब भऽ रहल छै
किछु नहि बैसल छी
अच्छा बैसल छी बौआ उठि गेलय
ह अहाँके कीसभ खेनाइ पिनाइ खेलहुँ
हमरा तऽ भेल जे अहाँ पूछै छी हमरा हमर बौआ हमरा कतयसँ बौआ आयल हम तऽ ओकरे सभ लऽ कऽ खुश छी
ह कि सब खेनै पिनै भेलै नस् ता भेलै
अखन फिलहाल नाश्ता भेलै ने हमर
हँ
की कहल जाइ छै ओकरा उ तरकारी बनेने रहो राईत एत मे बड चटगर तरकारी बनल
तरकारी
उ आलू उगैड़ गेल रहै बुझलियै आलू उगैड़ गेल रहै तकर बाद‌ हम ओ आलु के मां कहलखिन की जे अथि छोड़ दियौ दियौ काल्हि खना हम कहल मैं कि आब की बनाउ आय तऽ खाय वला किछु अइछे ने तऽ ओकरा हम बना लेब तऽ ओ आलू के उसैन कऽ आ सभटा मसाला दऽ कऽ ओ आलू के हम सब्जी बना लेलु से जे सब्जी सुन्दर भेल बुझियौ कनिके भेल हमरा नहि आबैय यै बनब हम पहिल बेर बनेबे कलहुँ
सीखू नहि तऽ सासुर मे साउस काज करैत
की कहू सासुर मे एन जगह सासुर के भेज ते साउस जवान रहतै ताहि सबसँ अपने काज
हूं तइयो कर
से नहि ने होइत छै यै सासुरमे जे जाइत छै तऽ लोक के करय पड़ैत छै सास कतबो जवान रहै तऽ ओ छोड़ि दै छै पुतोह पर
हँ तै तऽ करैए पर
हँ से तऽ करै पड़तै आब की करबै अपने मुने सीख जेबै समय एयला पर सभ
ह हँ सब बदैल जाइ छै बड़ नीक रहत तऽ काज करैय ने परत
उँ तैयो काज करय पड़त
हूँ
खेनाइ खुआ कऽ कमसँ कम खेनाइ बना कऽ बरके देबै ने
हँ
हँ सहै छै हमहुँ बैसल छलहुँ कहलिय कि अहाँसँ बात कऽ लै छी कनी तै रुकल छलहुँ
हां
सुनली है ई वला खतम करऽ जा रहल है काॉल वला शुक्र दिन तक बस छै
अच्छा तकर बाद बन्द भऽ जेतै
हँ हमहूँ कहलियै भाइजी सँ हम पूछैत छियनि जे हमरा देने छलै इ वला काज
हूं
तिनका से हम पुछबनि जे की छै ई व्यवस्था सबटा बताउ हमरा
ह तकर बाद ई बन्दे भऽ जेतै ऐप
आब से तऽ हमरा पूछऽ पड़त ने भाईजी सँ नहि ई तऽ हम तब हम देखय छियै ओझा जी के इ सभ के दू साल से इ काज कऽ रहल छथिन
ओ
ई काज दू साल से कऽ रहल छथिन ओसभ नहि बंन्द भेलै आब पुछबनि जे कोन बन्द हुआ जा रहलै है कि की
हां
पता तऽ लोक के लागि जेतै ने हम तऽ ट्रान्स्क्रिप्शनो वला काज सब कने छियै ओकरो पेमेन्ट नहि ऐल ये
हूँ
हूँ
आओर कहियौ
की कहु एकदम हाथ हमरा लागि रहल ए लहर रहल ए एकदम बुझियो
हँ किया मिर्चाय पिसलु‌ हैं
नहि मिर्चाई नहि पिसलू है पता नहि गर्मी लागै छै अखन पता यै अहाँके नहेलू है हम नहेलू है त लाइग रहल है कोन नर्क से हम छुट के एलु है
बाथरूम मे नहाइ छी कल पर
कले पर नहेलू है एखन खुलेमे
हँ
बाथरूममे पानि भरिकऽ लऽ जाउ नल नहि ने लागल अछि अखन कल कल सँ पानि भरि कऽ लऽ जाउ ओतेक एखन भारी नहि उठायएल होइए हरदम देहे हाथ दर्द करैत रहे य त कल में सब पानि भर के लऽ जाउ आब ओतऽ दियौ तकर बाद फेर कपड़ा लऽ जे ओतेक ओलझोल करत एहिसँ बढ़िआँ चलि जाइत छी नहा लय छी
हूं नीक करै छी
हू
आओर
अखन मोन होइया कि जे आइ जेबे साँझ मे अहाँ जायब नहि अहाँ ते नहि जायब अहाँ के तऽ बौआ रहैया भागवत भागवत जतऽ होइ छै ओतए देखे लै एक दिन जेबै एक दिन राज कैम्पस छलहु ने अपन राज कैम्पस नहि बुझल अछि
रइव दिन चलू साँझमे
हँ चलू ने ई वला रबी जे अबै वला रबी है से आबै छथि की ओ
हमर जन्मदिन अइ
अच्छा हँ अहाँके तऽ जन्मदिनो हएत जुलाइ
हू हू
जुलाइमे केना अस अहाँके तऽ बारह जुलाइ के छलए ने अच्छा हँ बारह जुलाई तऽ अयबो करतै हँ अच्छा हँ हमरा याद रहए लेकिन हम बिसरि रहल छलियै बारह जुलाईके आ ओ बौआ भाईजी के बेटीके सेहो छै ने एगारह जुलाई कसाय हँ हँ चलू बढ़िआँ अइछ ब जैब घुमय लए अहाँके जन्मदिनके उपलक्ष्यमे अहाँ एतै रहबै ने
हँ एतै रहबै
कहिया जैब अहाँ बारह जुलाइ तक तऽ अते रहब
बारह जुलाई तक हम छीयै देखियौ बीस तक जायब
चलू रहब ने अहाँ रहय छियै तऽ नीक लागै छै कमसँ कम बौआ कै क नोच लै छी ने एकबर
हँ
बौआके आइब कऽ एक बेर नहि चलैत छी एखनोहु अखनो कहय छियै जे बरसा दी अखनो माँ के कहलियै ने जोबर शादी के बेटाक के नोच केऽ अब छी
हँ
छैय ही नजर नहि लागै बच्चा के कथी मे
यत
हँ हमरा तऽ मिलल यए एहि ऐपसँ हमरा बात कऽ कऽ बुझियउ मतलब माइन लि बेरोजगार सब के जे घर में लोग बैसल रहे छै दो ग करै बढ़िआँ दू टा वएहप पर गप करू ताहिसँ अहाँके प्रॉफिटो अइ आ किछ अइ अहाँकेँ सिखियो जेतै ओहिसँ
ओ तऽ छोटी जे एल कि नहि पाय
हँ सब क अयलनि हँ हमसभ मिल कऽ सभ अयलनि हेँ एहिपर पैसा
ओ चुनमुन नय खेलाइ छै
हँ ओहो खेलाइत छइथ हुनको हुनको एयलनि हेँ एखन ओहो लागल छइथ हुनको भऽ गेलनि कॉल सिस्टम चालू हुनका एखन तक छओ सए उनचास रुपैआ एयलइन हेँ
छोटी यइ
नय चुमुनके अयलनि हेँ छौ सए उनचास रुपैआ छोटियो छोटियो के अयलनि
ओ तऽ चुन मुन
छोटी के तऽ अठारह सए हँ से तऽ छोटियोके कऽ सकैत छियनि चुमुनोके कऽ सकैत छियनि अठारह सौ की छलैनय हें
ह्म
अमृतो के कॉल कऽ सकैन छियैन
अमृता तऽ ऑनलाइन पूछय पड़तैखेन हेतै से
हँ हुनका पुइछ लेबनि आ ओ चन्दूे ऑन कऽ देलियनि हँ
ओ
शुक्र दिन तक अपना सभके सधेबाक ई चीज
हँ कनि पहिजे भेट जात पहि
अफसोस करब बादमें जे नहि भेल
तैं किछु तऽ आओर भेटत एहिपर
हँ तकर बाद टास्स भेटत ने हम पुइछ लैत छियनि भाईजी के कहबनि जे हिसाबसँ मेन लिअ जे नवका आदमी ई चीज खोललकै हँ ओकर तऽ स्टाटे भेलै शुरुए भेलै ह अखन। ओकरा तऽ सात दिनमे नहि हेतै कम्प्लीट कयल सात दिनमे
नहि
तऽ ओकरा लेल की उपाय छै कि ओकरा नया टास्क भेटतै ईसभ पूछैय पड़त न इ की छैय हँ तऽ सएह पुछबै ' सोचलियै ह हमरा घर मे तऽ अखन खानो न बनल हे चढ़बे केेले हे खाना आइ माँके पताइ हमरा दालि नहि नीक लगैय लेकिन किछ ' तऽ किछ किछ आदमी हमरा कहलथि अहाँ दाल खाउ नहि तऽ अहाँके गर्दन दाइब देब
हाँ
तऽ एहि दुआरे हमे डरे डरे हम आइ माँके कहलियनि हँ जे आइ दाइल बनाउ अहाँ हम दाइल पी
हू
हमरा तऽ धमकी देल जाइए या हँ
नहि खायब दाइल तऽ सासो मे तऽ खाइए पड़त सौस बनेती तऽ
से नहि नै नऽ छैय दालिमे प्रोटीन होइ छै ने हमर शरीर तऽ देखबे करै छियै कते पातर पातर भ गेलियै अहाँ ऐ बीचमे तैँ हमरा ओ शरीरसँ अथि भऽ गेलौ हँ अस्वस्थ भऽ गेलहुँ हे ताहि चलते हमरा लोकसभ
कीरी खरदै छि
हँ सोचनेँ तऽ सएह रहौ जे बकरी खरीदब जाब चरबै लए लेकिन नहि भऽ सकल न
इहै से
किएक तऽ सोचलहुँ जे बकरी जे चरायब तऽ आगाँ परीक्षा अछि न छब्बीस जुलाइके कहर आ पहिले परीक्षा दऽ दिय तक बाद बकरी हँ पढ़बे करैत छ कनि मनि तऽ पढ़ैत छियै आ भगवान भगवान हमरा नारायण पर बड्ड विश्वास ओ चाहथिन तऽ हेतै आ नहि चाहथिन तऽ नहि हेतै भले हम पढ़ियै या नैय पढ़ियै हम जे दसमा। पूरा जे पढ़लियै हँ हम से भगवाने भरोसे पढ़लियै
कए सालसँ उक करै छीै अहाँ अथी
कथी बृहस्पति तऽ हम पाँच साल कयेलहुँ तकर बाद छोड़ देलियै हमर शरीर बहुत अस्वस्थ भऽ गेल त हम प नहि सोँपलहुँ हेँ नहि पान अथि की कहल जाइ छै ओकरा सुपारी दऽ कऽ भगवानके ऊ स्थापित कि विस्थापित कहल जाइ छै
हँ
से कऽ देलियनि हेँ अखन नहि करब लेकिन लेकिन चालू करब फेरसँ अथी मे कार्तिक मासमे कहलक हे कार्तिक मासमे चालू करू तऽ कार्तिक मासके नीक होइत छै
अहाँ कहिया सोंपलहुँ ई रखलहु हन भगवान के एखन
ई हम देखलहुँ कहिया बिआहके टाइममे।
ओ।
बियाहेके टाइमे नहि बियाहके टाइमे नहि बियाहके टाइमे तऽ हमरा व्रत रहबे करत। ओकर बाद किछ एहन भेलैए अथी बिआहके बाद
हँ।
हमरा भऽ गेल छोड़नाइ एक साल। आ तखनो हमर शरीरके किछु नहि भेलले आओर पातरे भऽ गेलहु।
हँ, कनि दियौ ध्यान।
ध्यान कि दियअ की कहू बड्ड दुःख हाइ हमरा एखन बुझियौ। एहि बीचमे तऽ हम कतेक एहि बीचमे हमरा अइसन नहि।
सुनू भात खाउ भात खेलाके बाद पाइन नहि पीउ पाइन आधा घंटा बाद देखियो मोटैत तखन
नहि से कहाँ होइ छै, हमरा हम तऽ तुरते पाइन पी लै छी भात।
से नहि करू भात खाउ खूब सुतू।
हँ, कहै छियै भात खा कऽ सुति रहू मोटा जायब। आ हम भात खाइत छलियै हमरा कोनो शरीरपर असर नहि पड़ल आब तऽ खाइयो। के मोन नहि होइया अगर शरीरपर आसानी नहि पड़त तऽ खायके लोककेँ मोन नहि होइ।
नहि, नहि।
हँ, तैँ खाइयोके मोन नहि होइए। आ पाइन तऽ हम साफे नहि पियैत छलियै पहिने आब। पीऽ लगल या हँ आब पियै छी पाइन।
हूँ।
ओ कहल जाइत छै, जे खा कऽ तुरन्त पाइन नहि पीबी ओनाहो कहल जाइत छै। हमरा कि आदत आइ खाकऽ हम तुरन्त पाइन पी लब गन जाकऽ।
हू।
आ तकर बाद जे पाइन तकर बाद फेर पाइन हमरा फेर खेनाइए बेरमे हम छुहैत छी बहुत। कम पाइन पियै छी ताहि दुआरे हम शरीरमे जल लगबे नहि करै छै ओन।
तैं तऽ दुबर पातर छी।
ह, बड दुब्बर भऽ गेल ये इ बीचमें बड पातर भए गेल ये मोनमें बड दुख होया छै जे अबैया जतऽ सँ सुना दैया।
ठीके हइ ने बच्चा जनाकऽ लगै छी
से नहि ने सभ बुझैत छै अहाँ बुझबै हम बुझबै। लेकिन सभ नहि ने बुझैत छै।
हँ।
अहाँ बुझबै हम बुझबै जे निक छै, जे अपन बच्चा जकाँ लबै छै, हमरा सभके बियाह दाल नहि नहि सोचै। ताकात
हँ।
लेकिन आओर आदमी सभ तऽ नजरि पर चढ़ेने छै ने।
कै तोरा पता है। पोसनाहार रहै छै, अथि आ बाजर खसै छै, लोक सभके
हूँ।
देखैत रहत देखैत रहत कखन भले अपना होय नहि होय आ। पनके नहि नज़ाइर जाइ छै, अपना पर। लेकिन दोसर पर तुरन्त नाजर चलि जाइ छै।
ओ
सएह छै
ह
हमहूँ सोइचि रहलहुँ हेँ एखन तते बुझियौ तते हमरा एखन माथा टनैक रहल अछि तत एते टानैक रहल अइ माथा
हूँ
बैसल छी अहाँ आब आाप कनि अहाँसँ बात कऽ लेब बेटा के सभ बढ़िआँ आब कनि अहाँसँ बात कऽ लेत त ओकर बाद अहाँके बेटाके कनि नोच पटक करब
हूँ आओर सब
सब बढ़िआँ अछि अहीँ कहबै ने